आवाज जाइए
हँ
हँ की हाल चाल छै
ठीक छै आओर अपन सबहक ठीक
हँ हमरो सबके ठीक ठाक रौद केहन प्रचंडू
रोद तऽ भयङ्कर भऽ रहल छै शुरू भऽ गेलहिना फेर हँ
हुँ रौदो गर्मियो मे जे घुमनिहार सभ छथि से खूब बुलैत टहलै छथि खूब तीर्थ वर्थ करैत छथि ने
घुमैयो लए जाइ छथि आब कएटा कतहु ग रोटे करततो करय लेलए जाइत छथि
हँ हँ करतिप्त हँ बाबो धाममे खूब करतिबता होइ छै ने
बाबोधाममे उपलयन मुड़न एहिसभ लेल हिनका कबुला पाती रहै छनि तऽ तहु एक साथ नहि तऽ ओनाहिये जे इच्छा रहलनि अपन मोनोसँ जाइ छैथ जे ओहिठाम करब बाबेके दरबारमे करब
हँ आ बाबाके दरबारमे मोनो बड्ड लगै छै नय पार्वती जीके मन्दिर तकर बादस हँ
हँ बहुत रास ओतऽ छथिन
हँ खूब मंदिर सब छथिन ओ मंदिर सबमे तऽ दर्शन भगवान भगवती के करे लए लोक ललायत
ललाइते रहैत छै आ आ एकटा इहो छै जे जे पहिल बेर जाइए बाबाधाम
हुं
तऽ कहै छै जे ओतयसँ बासुकीनाथ गेनाइ बासुकी बैजनाथ बाबाके जे छनि तऽ ओतौ दर्शन केनाइ जरूरी रहैय
हँ सएह सएह सुनलियै गेल रहियै हमहूँसभ तऽ हमरोसभके ओतुका कहलैथि पण्डीजी जे आहाँसँ पहिले ह पहिलुक पहिलुक तऽयलहु हँ हमसभ कहलियै हँ तऽ कहलथि जे अहाँ ओतऽ बासुकीनाथ जे छथिन बाबा हुनका जाकऽ दर्शन कऽ लिय तखने ओ कहँदेन बाबाधामके
हँ आइएला हँ से हमूँ सब जे गेल रही से ताहिमे सएह कहल गेल जे एतऽ एलहुँ हें एहिठाम पुजा कयलहुँ तऽ आब बा बासुकीनाथके सेहो पूजा कऽ लिअ तखन ओकर अथी हैत
लेकिन बड्ड सुंदर लगैत रहै छै देखैयमे ओ बाबा के मंदिर आ सबसे तऽ हमरा एकटा चीज देखलियै ओ जे पगड़ी जे बान्हल रहै छनि महादेवके मन्दिर आ पार्वती के मंदिरमे कत्तेक ओ मोट के रहे छै ओ ललका धागा गा बान्हल ओ किये बान्हल जाइ छै से नहि कहि
हँ ओकरो कोनो दिन छैक जे ओहि दिन के बान्हल जाय छैन आब तिथ तऽ नै मन अछि लेकिन एन्हर दिनके होइ छनि जे ओहि दिन बान्हल जाइ छैन ओ
आ ओ देखलियै ओ जेखन हवामे खसैत ओकर टुकड़ी सभ से एकदम सभ ओकरा बिछ छैले मारि करैत जे ई हँ ओ बाबा के आशीर्वाद भेल देखियौ लोक के एकदम जेना लागै छलै लोक ओहिपर टूटि पड़ै छै तेनाहिये सभ ओ बिछलक एकदम आ तखन अपन ओत्तौ लोक बन्हलक आ घरो पर ले ओ सनेश अनलक ओ ललका धागा जे रहै छै से हँ हँ ओ प्रसादे दे भेलै कि आ ओ तेनैहिये ओतुका पेड़ा बाबाधामके
हँ आ ओ एम्हर जे कतहु पेड़ा खेब से
हँ ओ अलगे बड़ स्वदगर रहै छै ओ पेड़ा ओ पेड़ाके स्वाद दे एकटा अलग छै जेना लागै हँ ओतुका पेड़ा ओतुका सिन्दूर
हँ जे एकदम ओतेक बड्ड बेसी अथिओ नहि आ बड्ड कमो नहि ओतबे मधुरो रहत
हँ हँ से बड़ सुन्दर हँ जेकि सभके पसिन पड़ि जाइ छै
हँ
हूँ
ओहिठामसँ आब एत्तौ जाइ छी लोग कहै छै ओतऽ सँ बिन्ध्याचलो कहादन ओतऽ सँ
हँ बिन्ध्याचल हमहूँ सभ एहि बेर हमसभ हम गेल छलहुँ हेँ एहि बेेर जे अथी नहि लागल छल अपना सबके कुम्भ
हँ हँ
बहुत दिनके बाद लागल छलैया तऽ ओइ कुम्भ मे जे हमसब गेलौ तऽ हमसब आदमी गेल रहौं बच्चो सब गेल रह‌ए हमहूँ गेल रहौं सभ आदमी गेल रहौं हमसभ चारू आदमी तऽ ओतय कुम्भ मे पहिने नहेलहुँ एहिबेर कत्का कुम्भमे तऽ ततेक भीड़ छलैए बाप रे लागै नहि छलै जे लोककेँ प्राण बचतै बड्ड भीड़ छलैया बड्ड अथियो भेल छलै खूब ओ भीड़ भाड़मे खूब भऽ गेल एकदम भगदर मैच गेलै एकदम पुरा सबटा आ तहन गेलहुँ हमसभ तऽ तहन ओतहु केलहुँ आ तहन ओतय नहेलहुँ आ कुम्भमे आ तकर बाद गेलहुँ हमसब कहलियै आब एतऽसँ बड्ड भीड़ छलै जे ओतऽ रहि कऽ की करब तहन हमसब ओत तै सँ कमे दूर छै लेकिन उं तहन ओतयसँ गेलहुँ हमसभ विन्ध्याचल तहन विन्धयाचलोमे बड़ सुन्दर पर्वत पर भगवती छथिन पहाड़ पर हूँ ओतौ आ एकदम पूरा गंगा बहैत खूब नहेलौं हुनको ओतौ बड्ड बिन्दवासनी ओ जे कंस जे पटकलकनि ओ हुनका से कहादन उड़ि के ओत्तै हूँ हँ ताहिसँ पहिले जे हुनका भेल हँ हँ कहा दून ओते छथिन भगवती ओहो देखै मे एकदम अपूर्व लगै छथिन भगवती एकदम लगैत रहै छथिन खलखल हँसै ह्म आ ओतहु हँ बड्ड प्रसिद्ध स्थान छै ओ पूरा पहाड़ी इला इलाका छै पूरा एकदम पहाड़े पहाड़ लागैत रहे छै आ ओहिमे गंगा बहैत ओ गंगा नहाइतो बड नीक लगै छै खूब नेहेलहुँ हमसभ सभ आदमी गेलहुँ बच्चोसभ खूब नहेलक धियोपुता सब हमहु सभ खूब नहेलहुँ बड्ड नीक लागल खूब मने बुललहुँ टहलहुँ खूब खूब बड सुन्दर लागल ओ ओकरा एकदम जेना लागैत रहै छै शब्दे नहि छै जे तऽ ओकरा ओतऽके छै बड्ड नीक लगैत रहैत छै देखै एनाहिये सुनैत छियै जे गेल छलथि हे हमरा ओतयसँ लोकसभ एखन ओ पूरी ओतुकोके कहाँ दन सुनै छियै जे
आ पुरी तऽ ओतय तऽ छैहे ओतय तऽ समुद्रे छै
हँ तऽ ओ ओतहु के कहान बड़ सुनैत छै ईसभ अपन गपशप करैत रहि जाइत छथिन
हँ मन्दिरो बहुत सुन्दर छै
हँ कहादन ओतुका सबस छै अटका कहादन
हँ ओहिठाम हुनकर प्रसाद जे भेलनि भोग जे लगै छनि भगवान के ओ वएह अटका ओकरा कहल जाइ छै आ हुनका भरि मतलब छप्पन भोग लगै छनि
हँ
आ माइटे के बर्तन में पहाड़ अछि बड़का बड़का पहड़ अछि छै आ ओहिमे ओकर ओ भोजन बनै छनि आब ओ आ आब ओ भोजन हुनका जतय हुनकर अपन भनसाघर छ भगवानके आ अपने अपने हु ओकर खेतो छनि ओहि में जे धान होय छनि ओहि मे उएह चाउर क छुटल जाय छै आ तहि से हुनकर भोग बन छै
बाह त त बड नीक देखैयोमे बड सुन्दर सुनैोमे बड्ड सुन्दर ईसभ तऽ धरोहर भेलखिन
हँ
हँ एखनोहु छै अपना सभके मिथिला मे एहन नइ छै जे नइ छै से ई सभ ई सब गप अपने सबके मिथिला मे सुनै ल भेटत सुनय लेल बहुत एहन चीज छै जे देखय लेल
अउर कहू अथी जे कहल जाइ छै स्वर्ग द्वार सेहो ओतै छै
ह
जी समुद्र क सब देखबे ते एकदम फल समु उदय जे होय छथि तन भगवान ओ एनाद लाले म देखइ छै ओ बड़ बहुत सुन्दर बुझाय बहुत प्रिय लागै छै
ता तऽ सभ बड नीक लागैत छैे बड़ सुन्दर देखयमे तऽ सभके अपन अपन एते तीर्थ वर्त सबके अलग अलग छै ओतुका एकटा हँ एनीह जनकपुरो जे जाउ तऽ ओतुको एकटा अदभुत अदभुत लगैत रहै छै देखे में जनकपुर के राम जानकी के मन्दिर जे देखबनि तऽ किछु नहि पूरात पूरा एकदम चाँदिेके पूरा छै मन्दिर अन्दरमे पूरा जाउ त अ ओ जनक अथि देखलियनि जनकजीके दरबार ओ सीताके जे अथी होइ छइन विहाके जे हुनकर अबैत छथिन ओ दशरथसभ सभ देखलियै पूरा ओनाहे अथी लागल कुर्सी लागल ओहिपर सब जतेक रहथिन ह जतेक अबध पुर के लोक आ जतेक जनकपुरके लोक मेन मेन लोकस सभ ओतऽ बैस कऽ जे सीता बिआहके जे गप सब होइ छनि से सब होइत ओतऽ से जेना लागै छलै मूति मूर्ती सभमेसँ आवाज निकलतै तेनाहिए लगै छलै जे जेना बोली निकैल पड़तै तनि देखै मे बड्ड सुन्दर लगै छलै
आ ई अथयो क दियो त चानी बला गप क देत ना बाबा धाम मे बाबा बाबा के गर्भ गृह बजा छै
हँ
ओहमे दरवाजामे पूरा चानि क ओकर अथी सब लागल छै
अच्छह हँ
दरभंगा के जे महारानी छथिन अ उहे लगबेने गेल रहथिन लगबने रहथिन
अच्छह हूँ
सेहो एकटा
हू
लाइन ततेक लगअ पड़ैय छै ओतअ जे ततधिर आब इहै सा सावन अबै छैय ह एहि सावन ओते बस ततेक भीड़ रहतै जे पाँच पाँच घंटा लाइनमे लागअ पड़तै
एक तऽ की सावन कहबै आ की कहबै सब दिन हमरा लागै ओतय ओनेहे भीड़ रहै छैय हँ तहन होइ छैय की पहिले जे गेल छलैथ लोकसब तिनका सबके छू छा सभटा कऽ के दर्शन होय छलैन भगवान क महादेव बाबा के आब जे छैय से कहा दुन ओ हुनका एटे टा के खो खोल जेना पहिरा दै छैन ऊपरसँ राइख देल जाय छैन हँ हँ बहुत छोट भऽ गेलखिन ह हँ तैय उ पर सँ ओ दऽ दैय छैय ताइमे भइर सावन तऽ लगले रहै छैय साओन भादव ओहिमे लगले रहै छैय कियाकी ओहिमे तऽ बेसिए कवड़िया सब अबै छथिन जल चढ़बै ल बेसी
कतअ कतअ सँ पूरा देशके के कोना कोना स अबै छै अच्छह
हँ तऽ तै ओ अबिते छथिन तै ओ ओनिहे राखल जाइ छैन हुनका लेकिन जे किछो तऽ होइत छै आब सुनै छियै बनारसोमे सएह भऽ गेलै य ओहोमे आब हँ ढु ओ हँ अन्दर हँ मंदिर मे पैस कऽ आ छू कऽ नैय दर्शन ह देख सकैय छी आ दर्शन कऽ सकैय छी बाहरे सँ
छै छै आ पहिले कहादिन तत पहिले तऽ ततेक संग कीर्ण जगह छलै य
हँ
कम र र रस्ता बड कम छलैए एतअ आब कहाँ दिन तऽ ओतअ से उ उ जे सरकार बना देलकै ए कोरिडोरे बना देलकैए आब
हँ आब सएह भऽ गेलै हँ तऽ आब देखे ने सकै छी एनहिये हमसभ गेलहुँ हँ गोहाटी तऽ जतऽ ओ अथी तऽ ओतऽ भीम शंकर तऽ गोहाटीए मे छथि ठीन हँ कामख्या मे तऽ कामख्या मन्दिर तऽ खैर ओतऽ बड अथी छै त सबठाम छैय बड प्रसिद्ध भऽ ओलखिन छठिन ओ भगवती आ भीमशंकर के जहिया हम सब जेय समय में गेल रहौ ओहि समय मे ओ भीम शंकर ज्योर्तिंलिंग बारह ज्योर्तिंलिंग मे से त एकटा ओहो छथिन तऽ ताबे तक हुनकर एते विख्यात नहि भेलैन पू मने एकदम पूराआ जंगल में छलखिन ओ भीम शंकर कतौ ताने बाधे बोने आइरे धुरे ओ चलू आ ओतुका त खलिए जतेक मन्दिर छलै गोहाटीमे ओतऽ कामख्यामे ओ सब मन्दिरमे अपने आप कतअसँ ओहिमेसँ पाइन बहै छै से ओक अखन तक ओ कोइ नहि पता लगा सकलैया
से चीज ओतौ देखलियै एकटा ई इ जगन्नाथ पुरी मे ओतौ छथिन एकटा लोकनाथ लोकनाथ महादेव मन्दिर छै हुनकर जे ई जे छै एन से कनेक नीअ अंदर अछि भऽ के छैन ओ लिंग जे छैन महादेव के आ ओय में हरदम जल भरले रहै छैय
अउं
कतबो उपैह भइर दिन उपैछ दैत छै आ फेर ओहिमे भरि जाइ छै
आ ओ हुनको भीम शंकरो क देखऽ हलियन ओनेहे पूरा हुनकर माथ पर सँ एना क कऽ ओ झरना बहैत आ कतअसँ ओकर अं शुरू उ भेलै कतौ जा कऽ ओकर अंत भेलै कोरो किछ नैय कामाख्यो माय के देखलियै गर्भ गृह जहन जइयो अंदर घुसीयौ पहाड के खह मे त उहो जले मे छथीन एना क क पाथर यनि तखन ओ बुझेैत भऽ गेलै आ सभठाम उएह पा्थर कोनो आकार प्रकार किछु नहि बनायल बस पाथर ओ बस पाथरे के रहै छथिन आर किछु नै हँ हँ
सब जगह पर